छौ तू आवाज जा रहल छौ
हँ आबि रहल छौ आवाज
हँ तऽ भोज दऽ कहै छैलह कही तऽ काल्हि गेलियौ भोज खाय लए बुझलही तऽ भायजी भायजी हमरामे गप भेल छलै तऽ कहलकै कि जे ओकरा दू ठमासँ काल्हिखन नोत छलै कहै नहि छै कहावत छै ककरो रोटियो पर नून आ के
ककरो नहि ककरो बोरे बोरे नुन ककरो रोटियो पर नइ नून सएह रहै छै हँ हँ फकरा इहै छै
हँ तऽ कहियो एकोटा ठमा नत नहि कहियो दू दू ठमा तऽ हमरा आब असमंजस मे पेर गेलब जायब तऽ जायब कतऽ भाईजी कहलक ओतऽ चल ओ तऽ नहि जेबै दस्त खाने केहनो हयत केहनो हे भोज जायत हम ओतय इज्जत वला गोप छै हँ तऽ गेलहुँ ओतय भेलै तोरा ल लगभग बाजि गेल सारे दस तऽ हँ साे दस बाजि गेल ओतय गेलहुँ हँ रातके जबकि हमरा कहियो जाय नहि दै छैति हमरा रात बिराति तैयो हम गेलहुँ हँ तऽ फेर गेलहुँतऽ ओतय भेल तोरा भात दालि तरकारी झुमनी भुजिया भाटा दौरी सजमनि भुजिया तकरा बड़ी बड़ इह सब जे होइ छै से ऊपर से तोरा चलले से खाजा लड्डू दही चीन्नी बुझलिय सुनना तऽ वएह गप कहै छ हमरा मोन एकदम विचलित। जे आब खाजा लद्दू भेल ओकराके गुब जामु रसगु्ला चल है तरा गुलाबामन बड़ पसन्द
पास्तब
हम बड पसतेलहुं ई चीज लऽ क घर पर एलहु ' की भायजी तोरा सबके की सब छलो कहलक ई ठका गेल हमरा भेल जी गुलाब जामुने हेतै रसगुल्ला नहि देने हेतै तहन कहलक कि जे की भात दाल तरकारी सब चीज सेम छलै बस किछु नहि देलकै ऊपरस मिठाई तिठाई किछु ने हमरा जान मे जान आयल
नहि मिठाइ नहि भेल तऽ की भोज भेल किछ भोज नहि भेल बिना मिठाइके भोज
नल जे काज
जे हमसब बचि केलहुँ हम ठकेलहुँ कमसँ कम कम से कम किछु टा मीठ भऽ गेल हमरा सङ्गे
हँ हमरा से हम खाजा लड्डू खेलहुँ खुशी खुशी अपन खाजा लड्डू हम खेलो
कयटा खाजा लड्डू खेलीय
एकटा खाजा खेलियै एगो लड्डू लड्डू नहि नीक लागल खाजा नीक छलै आ बकी तोराासँ अथी छलै दही चीनी छलै।
तऽ हमरा खाजे नहि नीक लगैया लड्डू नीक लगैय
नहि लड्डू से तऽ हमरो नीक लगैए लेकिन ओ लड्डू नहि नीक छलै।
जेना मोन आज केहने दन बना देे छै बनवे वाला पर रहे छै ने जे कि जेहन बनाबे
आ हमरा हमरा संगे हमरा संगे की भऽ गेल हमरा संगे की भऽ गेल तऽ हमर बगल बला सेहो लेलकै लड्डू लेक ओकर लड्डू सादा छलै हमरा लड्डूमे चल काजू आ
मतलब दू रंग के अच्छा ओ
अरे सनाइ छै तो जे बुनिया सनाइ छै बुनिया जे सनाइ छै त ओमे जेै ओहोमे जेतै ओमे तऽ दऽ देलकै अपन तऽ हम अपन लऽ ललेम हमरा त हमरा तऽ कल हमरा तऽ कलखुना बले बले छलै अपन
तोड़का पान चल होता है तोरामे खाजा अथी गाजा लड्डूमे कमसँ कम ओ अथी आबि गेलहु लड्डू नहि नीक लगलै ओहिमे किसमिश बिछ कऽ खा गेलहुँ ने
नहि तऽ हमरा सभ दू दू बेर कापड़ नीक भ गेल एक बेर तऽ खाज लडडु भेटल
आ दोसर बे भाईजी सबके नहि भेठले तय दुआरे
हँ तऽ खुशी तऽ हम खूब छलहुँ हमरा काल्हि खना खूब नीक भेल भोज आ हमरा आइो छै भोज '
हमरा सभके एहन अइ जे कपार अइ जे भोज कतहु नहि होइए
फेर अबै छी अथी
हमरा हमरा सबके कहिय भोज किया नहि गेलियै
जतऽ हमसभ रहै छियै ततऽ खाली भोजे भोज होइ छै खाली भोज हरेक एक दिन पर
गाममे रहभीन तऽ भोज नहि हेतै
हँ से तऽ छै तऽ केना चाहबै बाहर मे रहबै तऽ पाइ कमेबै गाममे,
हँ तऽ जबतक गाममे जबतक गाममे रहबी तबे तक भोज खेबी ने ' आ त भरि जिनगी तऽ गाममे नहि रहबाका छै, बाहर जेबही ने तऽ भोज केना पढ़ लक तौ। जतबा दिन छै, तबा दिन खा ले भोज।
हँ, रहबै कि एखन गाममे रहबै काल्हि नहि रहब।
हमरा सभसँ बेकार भोजमे लग।
आ काल देखी। आ काल्हि देखि काल्हि दूटा भोज छौ, बुझल छौ, देखि एकटा तऽ तोरा। एकटा तऽ भऽ गेलौ तोरा हमर बहिनो ओठनि बझलि हुनका एहिठाम छनि बड़खी। तऽ ओमे रहतौ तोरा चूड़ा दही चीनी आम।
चूड़ा दही तऽ नीक लगैत छै, हमरा अपने बड़ मन लागल अछि चूड़ा दही खाय ल।
हँ, चूड़ा दही चीनी आम मिठाइ जेसभ अगरम बगरम होइ छै, से बुझली। आ दोसर रहतौ एकासी जाग वाला आ एकासी जागमे तऽ बुझते छौ
फायदे छौ, फायदे फायदाे छौ, पाइयो भटतौ रहौ हिमे हमरा दऽ दिहे पैसा।
पाइ लोटा धोती जनेउ सभ चीज।
पाइ हमरा दऽ दिहे।
हँ, गय तू बार चलू।
तऽ चलके नहि रहबै पैदल याँ पैदान करबाक चाही।
हँ, हमरा केओ दान करताह, तोरा हम दान करतौ। तू बड़ चालू-पुर्जा छऽ ने।
तू हमरा दान करबे ने, तऽ तोरा फायदा आओर पायतऽ आ बस्ता दऽ। करबाक चाही।
हँ।
दान करवीन कुमार। कुमारी आदमीके दान करबै तऽ ओसभ फायदा होइ छै, एहिसँ। पाइ परमे बढ़ोतरी होइ छै।
हँ गे, तू बड़ तेज छे ने, तोरा हम पाइ दऽ देबो। खाउ, हम मेहनत करू, हम पेट भरू, हम पाइ तोरा दऽ दियौ।
तऽ कथी रहौ? तऽ पाइ तोरा खाइयो लऽ भेटलौ, खेनाइयो चाही आ पाइयो चाही तऽ कमसँ कम। खेनाइ तू खेबह तऽ पाइ हमरा दऽ दिहे, हम किछु खा लेब तऽ दुआ देबौ तोरा।
तू बात तेज छे ने तोरा हम पााय दऽ दियौ हम अपने वेला भऽ जाउ हमरा। अपने ओखन बड़ पाइके कह द।
हँ, चल पाय मके खा छौ सभदिन भूखे रहै छै।
आ टोलमे पूजा छै, काल्हि खन। टोलमे पूजा छै, समयसँ चलि जइयै नहि तऽ बिगड़ जेथिन ओ।
नहि हम नहि जेबै झामला बाबाके की कहल जाइ छै, जे सभमे जे पहुँचै छथिन लएले। हम आइ थोड़े ने देबै पिछड़मे खसि तसि परब टांग पैर।
हँ, गई तू बड़ अखला कमला छै चलि जयये चुपचाप सभटा। सभ सुखा गेलै पिकछड़ तिकछड़।
छियै नहि, अखन कमरा बहुत अखरा-कमला छियै, शरीरमे हमर जान नहि अछि।
नहि तऽ दै छियै, जाइ छियनि। हम कहै लए चुनिआ नहि जायत।
के-के दै, दै? हमरा दै की करतै? हुनकासँ हमरा डर होइये
तोरा डर नहि होइ छै हुनकासँ।
हुनका तऽ दू बेर हम देख लेने छै छीयैन हमराड र होइया हुनकासँ। हमरा लगो बजबो नहि करता आहा देखेमे कते सुन्दर छै। एकरा सभके कोई कटे वला छै, के कोई नहि
तऽ खाली मुँह पिछाटा खाली बुराइ करै छै तूँ।
के हँ बस पीसा हमरा सभ पीछे बुराइ करैया आओर के कोनो नहि।
हैं, गै तू बड़।
पीठ पीठ पीछा बुराइ करैया सामने मे ककरो बजे के हिम्मत होइ से हमरा सामने
नहि
आ तऽ डर कहूँ नहि होय डर हेबाक चाही डर हेबाक चाही
गाम मे एकटा खम्पारा होइ छै ओहिमे से एकटा तुहू छै
खम्पारा नहि नटीन होइ छै ओ हम छियै
हँ गै
तऽ नटिन हेबाका छै बिना नटिन नटिन नहि रहबै तऽ लोक जीवअ नै देतै गाम के लोक
ई तऽ नीक गप छै आइ पूजामे जाइहे कहने छलैथ हमरा
हमरा मोन नहि छै हँ तऽ आइ वृहस्पत छै तऽ आइ हम जायओ सकैत छीयै पूजामे लेकिन हम गीत गाबै
हँ गीत गाबी है भगवती के गीत
नहि हम गीत गाबऽ लगै छी तऽ सब हमरा कहैया जे अहाँ गीत नहि गाब असगर मे अथी सब अ है असगरे गाव अहाँ के सुुरली आवाज अय
हँ गीत सब गबियौ भगवती वाला र्ंग बिरंग के गीत सब गेबही तखने हेतो
कोन गीत कोन गीत गेबै मैैया बर दुलरी अपन सेवक पर सहाय रहती मैया बड़ दुलड़ी कोन
ह ‍जगदम्बा घर मे दियरा तऽ साँझे मे ने पूजा हेतै
साँझमे साँझके गीत छैय न रातिके थोड़े न छैय
हँ साँझ मे त साँझ मे त ई वाला गीत गाबि सकै छी भगवती घर मे जे गौ अथी करबी गीत गेबही भगवती के त ई गीत गैब सकैत छी आ एकटा ई वला गीत आब नैय स सहल जाय कलेस हे
माँ केहन दिन केलियै आ ई ई गीत एबे नय ने करैए भगवानवला गीत आबैए
दूरभास से निकैल लीहअ आय कैल नहि भेटैत छै दूरभाषमे
हँ से त हम उएह मे से देख क गबै छी
हँ आ दाइ सब त रहिते छथिन संग दै लए
दाइके बड गीत अबैत छनि ताइ जमानाके गीत बजरंगबलीके गीत ककरो नहि अबैत छै हुनका अबैत छैनि
बूढ़ पुरान लग जे बैसबह त सिखबह से त तोरा सभके होइ नैय छह जे कनि कालके बैस बह
हम त ओहि दिन टेप क के राखि लेने रहौ गीत
हँ आ बाजकी के ओ वला गीत याद छौ
कोन गीत बड़ देख मेना अच्छा य प्रेत गबनिया शिव छैठ बच त ह सवार हे बड़ देखी मै
तरंग सँ खसली ई वला गीत केकरो नहि आबै छैय बस गीता के
पप्पो के आबै छैन ई गीत बचकिए टा के न
आ बचकियो के अबै छनि त बचकी बड सुन्दर गबै छथिन कोनो जे हमरा सबहिठाम पूजा होइ छै त पंडीजीके कहै छनि गबै लए हँ
ओ करै छथिन ने सभटा आ जत तत जाइ छथिन श्रीराम जयराम जे गबै लए जाइ छथिन ओ ई गीत उठबैत छथिन फेर ई कजरा मोहब्बतवला सेहो गीत उठबैत छथिन
हँ त हुनकर सभटा सीफट बा हुनका अथी बान्हल रहै छनि समय हुनकर समय रहैत छनि सुबह के अहाँकेँ से चारि बजे से लऽ कऽ से लगभग आठ बजे तक।
फेर हुनका पूजो पाठ करेबाक रहै छैय न।
गेलैथ अपन नहा सुना कऽ अपन एलैथ। आ फेर पूजा करबयके रहैत छनि, नओ बजे बैसलैथ एगारह बजे तक होइत छैय, पूजा।
होम करबै छथिन।
हँ, तू गेल छी कि नहि नवाह हेतै एहि बेर तऽ भऽ गेलै। मे नेयब जल्दिए भऽ गेलै।
हम जाय हम गेल रहियै ने हम नवामे जाय छियै गबे लेए बेर दुये दिन गेलहुं किया तऽ दीदी नहि रहे। ने दीदी रहै छलै, तऽ जाइ छलियै पहिले।
हँ, ओ जे रहैत छलै, तऽ ओकरा मण्डलियो बड़की टाके रहै छलै। पूरा गामके अथि मौगीसभ रहै छलै।
ई तऽ हमरा गीत नहि ने गाए अबैया चारि पाँच टा गीत गा अबैया न।
तऽ जतबे आबै छैय, ओतबे लऽ कऽ पहुँचल करही।
तऽ पहुँचै छियै, न लऽ कऽ।
हँ।
जतबे अबैया तबे लऽ कऽ ओतबे कहै छियै, लेकिन हमरा धरा दैए तऽ तीन चारि टा गीत। कोह पड़ैया न।
आ लोक के कोनो चीज सिखियएके नहि अबे छैय, लोकग गबैत गबैत अपने सीख जाय छैय।
तऽ गेबै छियै, ने सिखलियै ने कने कनि जे एको गबै छलै, लेकिन।
छोट से जाइ छलियै दीदी संध गबे लए कियकि ओहि टाइम आवाजो छलै एकदम ओहि टाइप। के रंग बिरंगके दीदी सँ गीत गबिये आ रंग बिरंग के सभ हमरो चिन्है छै। छले जे फल्ला बौ आबै छलखिन, गीत गाबै लए अखनो लोको तकै छै।
आ नहि गाबय चाहैत छियै, किया तऽ लोक जे पकड़ि लैत छै, आ दोसर गप जाइ छियै, मंन्दिर पर दस रंगके आदमी अबे छै, दस रंगके आदमी देखे। छै ताइ दुआरे नहि जाइ छिये
हँ। से देबी समय तखने समय देलासँ जान पहचान बढ़ै छै।
केनाहे गोर लगे छियै, नहि जान पहचान देबाकऽ।
समय देबी जान पहचान बढ़तौ लोग चिन्हतौ आइ दीदीके के नहि चिन्है छले गाममे।
मोन हैत तखने जेबै, आ मोन होइत छैय, हमरा तखन। मोन होइत छैय, तऽ भगवानके पूजा करैत छिय नहि मोन होइत छै, तऽ नहि पूजा करैत छियनि भगवानोके हम नहि जान। करै छियै तहन। हम अपन मोनके मालिक छै, जे मोन हेते त पूजा करबे जे मोन हेते तो नय करबै। नहि हेत तऽ नहि करबै।
नहि, ठीके कहै छै तू।
हमर मोन पर छै, मोन हेतै तऽ झाड़ू लगेबै घरमे नहि मोन हेतै तऽ झाड़ू नहि लगेबै।
नहि, साफ सुथरा पर ध्यान दही।
हमरा पहिले हमरा काज भोरे भोरे उठि कऽ झाड़ूए लगेनाइ। हम झाड़ू ताड़ू लगबै छियै, आ तकर बादो
साफ़ सुथरा जत। त रखबी घरके ततेक नीक हेतौ उएहमे भगवानो वास करै छथिन अपना। तू स्वस्थ रहबे नहायए सोनायएल कर भोरे भोरे भोरे नहा सोना लेबे। तऽ स्वस्थ रहबै मोन पूरा तरो ताजगीसँ भरल रहतौ। चुप छोटिया हमरा कहै छले, हँ, हम नहााय छै। कनि लेट सेट नहााय छियै।
तू कहियो नहि नहााय छे, तें तोहर देह मौकैत रहै छै।
आ की करबी तऽ चित्र मारिके जाइ छी हमसभ ओठमा।
हम रोज मार हम रोज नहााय छियै। तू सब सेंट छीटे छिय बिना सेंटे के काम करैत रहे छियै साबुन के द्वारा।
इएह सब होइ छै।
हँ रे चुप रह दिमाग नहि खराब